बो फ
हेलो।
कहियौ की हाल चाल। हूं। हेलो। ठीक छै हँ भऽ गेलै चाय पानि नास्ता वास्ता
हँ भऽ गेल अहाँ सबके भऽ गेल
हँ हमरो चाय भए गेलै नास्ता बनि गेलै।
अहां कतऽ स छि।
हम छी मधुबनी जिला, पण्डौल चौरी नहि छै। जानै छियै।
हँ नहि ओते हिम्मत मधुबनी जिला जाने छि, पंडौल जाने छि, मगर ओते गाँंव इ सब के बारे मे नहि पता।
हँ- हँ पंडौले बुझियौ।
हँ
अहाँ कतऽ स छियै?
हम दरभंगा।
ओ दरभंगा से
लागैया अपना सबके बात भऽ चुकल यऽ काल्हि। हेलो
नहि मालूम, काल्हि-काल्हि हम फोन केने छलौं हँ, शायद लागल नहि अहाँ
अच्छा और-और कहियौ सबगोटा ठीक छी सब परिवार।
हँ अहाँके
हँ-हँ हमरो ठीक, के सब रहै छथि घर मे
हम छी, हमर बौर छथिन, सास, ससुर, दियादनी, हुनकर बौआ सब हमर बौआ। अहाँके परिवार मे
हमरो मे माँ, पप्पा, दू बौआ हमर दूगो छै दियादनी सब लेकिन ओ रहै छथिन अखन दिल्ली, हमर साउसो दिल्ली गेल छथिन।
ओ हमसब साथे रहै छी।
हँ रहै छियै साथे हमसब सबगोटा।
छियै त साथे, लेकिन मतलब हमर दिओर दिल्ली रहै छथिन न।
हँ
तऽ हमर दियादनी के बौआ भेलैए, ऐल छलखिन हैं त ओते हमर साउसो ओते छथिन एखन ओना ए तै रहै छथिन हमरे
अहाँ पैघ छियै।
हँ हम पैघ छियै। और अहाँ
हम छोट हमरा हमर दियादिनी पैघ छथिन।
अच्छा हम पैघ छियै, हमर दियादिनी छोट छै। और कहियौ खा नाश्ता बनले कि ख खाना बैन, हमर दूगो बौआ ऽय दूगो लड़का।
आओर हँ एखन नाश्ता बनलै, हमरो दूगो बौआ एय दुनू लड़के यऽ।
हमरो सैह, हमरो नास्ते बनलैया अखन खाना नहि बनलैया। नहा सुना कऽ पूजा कऽ कऽ महादेव बना रहल छीयै, हमर सबके गाँवं मे ब्रह्म पूजा छथिन।
हँ
हैलो ब्रह्म बाबाके पूजा होइ छै हमरस
हँ अखाढ़में।
हँ तऽ एक साल पर होइ छै, वहैं महादेव बना रहल छी। एगारहो सौ बनि जाइ छै, तकर बाद हमहुँ अथी खाना बनेबै, नाश्ता बनेलियैया।
हँ अखाढ़ मे जे पूजा होइ छै, ब्रह्म पूजा सैह न?
हँ-हँ-हँ साल भरि पर होइ छै।
हँ हमरो सब के एम्हर होइ छै।
हँ तऽ उएह भऽ रहल छै ओही वजह सं, महादेव बनि रहल या?
नै हमरा सबके अपन गाँवमे नै होइ छै, मतलब दोसरके आस पड़ोस मे भेल न तऽ ई सब मेला ई सब लागल तऽ देखऽ गेलौं।
नै हमरा सबके होइ छै गाँवमे, हमरा सबके टोलोमे होइ छै दूगो, दू बेर होइ छै एक बेर टोल मे, एक बेर गौंआरी पूजा।
और टोल दोसर टोल मे भेल तऽ लोक बौआ
जकरा जे मोन भेल से महादेव बना कऽ भेजलक।
हँ नीक लागै छै, महादेव बनब में तऽ बहुत नीक लागै
जादा, हमरा सबके तै मे गाँंव छै गन्हवारि तऽ हमरा ओत म महादेव हर दुर्गा पूजामे एते बनै छै न से हमरा महादेव बनबओ में बड मोन लागैया‌।
हँ, हमरो सबके नीक लागैया।
हँ हमर बेटो सबके नीक लागै छै, ओहो सब बैस क बना रहल छै।
तऽ बौआ सब पैग यै।
पैग छै। इस्कुल नै गेलैया इहा दुआरे कहलकै आइ ब्रह्म पूजा छै हम इस्कुल नै जेबै।
हँ बच्चा सब की ई भैए जाइ छै, की करबै?
हँ, हम कतबो कहलियै लेकिन नै तऽ कहलकै नै जाएब हम। त ठीक छै, छोरि देलियै।
हँ बच्चे तऽ छै की करबै?
हमरा पर की छै पता या, फोन नै जाइ छी ककरो।
काल्हि हमरो फोन नै जाइ छला आ जिनका सभके करै छलै रिंग नै जाइ छलै आ ओहिमे देखा रहल छै काल पूरा भऽ गेल।
हमरो मे तऽ इएह देखा रहल छै, फोन ककरो नै जाइ छै बुझलियै फोन आबै छै सबके। जाइ ककरो काल्हि तऽ ऐबितो नै छलै आ आइ देखलियै भोरसँ आबि रहल छै।
हमरामे एबो नै करै छै आ जा कहिया अखन अहाँ के केेलौं आ काल्हि दू तीनटा कॉल रिसीव नै भेलै पर ओइमे देखा रहल से बात भभ भ गेल।
समझे नै आबि रहल छै किए एना भ रहल छै। आब देखियौ मीटिंग तऽ काल्हि नै भेलै? कैंसिल भऽ गेलै, कहने छलखिनहें अवन्ती जी जे मीटिंग सात बजे हेतै न तऽ ओइमे अहाँ बता सकै छियै।
तऽ काल्हि सात बजेमे मीटिंग तऽ नै भेलै आब आइ हेतै न। तऽ आइ बता देबनि जे एना एना प्रॉब्लम आबि रहल या, हमरा सबके एना एना न इशू भऽ रहल या। या
हँ परसुके मीटिंगमे हम आधा मतलब कनी देर रुकलौं। फेर हमर बौआ सब कानऽ लागल त छो छोट छोट बौआ छै ने अहाँके बौआ सब?
हमर कनी पैघ पैघ छै, एगो एगारह साल के छै एगो आठ साल के छै।
तहन तऽ बढ़ियां या, हमर बौआ एखन छोट छै।
हमर पैग, हमर पैघ छै। तैइयो पैघ छै तैइयो औरक्षतंग करै छै, ई नय बुझियौ तंग नय करै छै।
नय तऽ बच्चा सब तंग करबे करै छै की कर्
एक्के रंग छै। सब एक्के रंग छै, ई नइ बुझियौ, बुझलियैऽ?
हँ, हम्मर एग्गो बौउआ त्- पाँच साल के छै एगो तीन साल के तऽ जे पाँच साल के छै से गेलै इसकुल।
अच्छा इसकुल गेलैथ।
हेलो-
और कहियौ, हंहं कहियौ
ठीक छै।
और सब कहियौ?
एख्खन अहाँ और सब बढ़िए छै, ऐब दरभंगा घुमय लय कहियो श्यामा मंदिर।
श्यामा -श्यामा मंन्दिर तऽ हम आबै छियै। हम ओत्तय से अथी केने छियै, पी जी केने छियै, दरभंगे स। हँ- एम ए, ओत्तय स केने छी सोशिलोजीस सोशियोलोजी आनर्स अइछ हम्मर।
बुझल, हँ तऽ ओत्तय स हम केने छी, ओतौ के हमरा बहुत फ्रेंड छलैथयै। आ अखनो फ्रेंड यै चांदनी ऊ बजा रहल यै एलैयै सासुर स त हमरा बजा रहल यै, लेकिन घर तर बनै छै जौन मिस्त्री रो- हँ- बहुत जादा छै, दरभंगा एनाइ- जेनाइ हमरा लागले रहै छै, उसे तऽ लगले रहै छै, जरूर ऐब, एबै तऽ जरूर हं आं त कनटेक्ट जरूर करब। और कहियौ?
और, तऽ बड़ो सङ्गे रहैत हेता ने संग में एखन?
हँ संगे ने रहै छथिन। एत्ते रहय छिये् - हम गांवे में रहै छियै।
हँ गाँंव नीके लागल, बाहरसँ नीक गाँव।
हँ। अच्छा लागैयैऽ। आब जत्ते हसबैंड रहथिन ओत त रहैय के छय ने।
हँ हमरो सैह छै। हमर सभ केओ एत्तय रहै छथिन तऽ हमहूँ सब एत्ते रहै छी।
दरभंगा मे।
हँ, हमर घरे दरभंगा छै।
हँ त की?
आब लहेरियासराय आबैत हेबै ने, तब ओयसँ, दस मिनट लागै छै ओतयसँ आबय मे।
ओ, लहेरियासराय दिस हम्मर ननैइदो एग्गो रहय छथिन।
हँ, एना नैइहर हम्मर मधुबनीये अय।
नैहर मधुबनिये भेल।
हं।
ओ तऽ मधुबनी आबै छी की नय? हँ बेनीपट्टी जानय छियै।
हँं, उहैए परसौनी गाँवमे।
अच्छा पसौनी गाम।
नैहर एखने गेल छलहुँ हेँ, बरसाइतमे।
आ, आब तऽ अपन सभके सोमवारी सेहो आबि गेल। सक्रतसँ करै छी, कि सावनसँ।
हमरा एम्हर सासुरमे सब पूर्णिमे सब करैया।
हमहु उएह करै छियै, पूर्णिमेसँ!
हँ, स्करा्ति जादा नहि बुझै छथिन।
सक्राति सुनैत छियै आब विष जे सक्रा्तसँ करैत छथिन, ओकरा जे इएह सोमवारिश आब हेतै, सत्रह के भऽ गेलै। की हमरा केओ पूछने छलखिन ईबात। काल्हि कल केने छलखिन, अर्चना जी ने अर्चना जी हमरा कॉल केने छलखिन काल्हि, छथिन एगो ओएहे हमरा पूछने छलखिय, हम कहलियै कि जे हमरा पता लागत ने तऽ हम जरूर अहाँकेँ कहब, जे सोमारी कहिआासँ या।
ओ हमरा राति मे कहलखिन बीस तारीख से, उएह अर्चना जी जे छथिन हुनका से राति मे हमरो बाद भेल।
अच्छा! ओएह, उएह हमरा से दिन में पुछने रहैत।
हमसभ पूर्णिमाासँ करैत छी, तऽ हमसभ त तीन तारीख वला करब।
हँ तऽ हमहू तीने तारीख वला करबै, हम पूर्णिमे से
हमरा नहि सासुरमे सभ पूर्णिमे सब करै छथिन। हेलो! हेलो! हेलो! हेलो! हेलो! हेलो! हेलो! कहाँ चलि गेलहु? हेलो! हेलो! कहाँ चलि गेलियै? हेलो! हेलो!